हलो
अ जय झूलेलाल दीदी
हा जय झूलेलाल दीदी, जी जी बढ़िया बढ़िया ता ठीकु आहियो दी?
हा दीदी राजी मानी खैर मानी कई हुई दीदी, राजी मानी कई हुई
राजी मानी मतिलब? अञा त रोटी ठाहींदसि, असां पोइ रोटी पो खाईंदासीं पर सुठो आहे की इन बहाने सिंधी वर्ड ॿुधण लाइ मिले थो रोटी मांजी व
जी जी मानी, मानी मानी माना चयबो आ फुलको और पूर म जी, और रात जी मानी तहांखो पुछो राति जी मानी, राति जी मानी मीन्स राति जो खाधो।
हा यारअच्छा सुठो आ बढ़िया त राति जो असां चांवर ई खाईंदा आहियूं और ॾींहं असां मानी व त फुल्को खाईंदा आहियूं हा हाणे त चांवर दाल भिगाए छॾिया आहिनि, बसि दाल चांवर करणा आहिनि। असांखे असां चांवर मतिलबु राति जो खाईंदा आहियूं
जी, जी त सुठी ॻाल्हि आहे दीदी, सुठी ॻाल्हि आहे दीदी, हा हा असां वटि दीदी ॾींहं जो चांवर हलंदा आहिनि हाऔर रात जो फुलको जी, जी थोड़ो थोड़ो छो त थोड़ो जीजी थोरो लाईट डाइट खे रखदा आहियूं रात जोऔर घटि रोटी खाईन मतिलब जीअं हलको फुलको हूंदो आहे त इन करे समय जी, जी, जी त दीदी बां तव्हांजा हसबैंड बिज़नेसमैन आहिनि?
हा बिज़नेस आ असां खुदजो मां मतिलबु मुंहिंजो हसबैंड बि अकाउंटेंट आहे मां बि अकाउंटेंट आहियाँ। प्रोफेशनल अकाउंटेंट आहें हाउस वाइफ बि आहें बट मां घरां ई मतलब की टैली वग़ैरह पढ़ाईंदी आहियां इलेवन, ट्वेल्थ बारन खे या तव्हा सभनि जी उमिरि वारनि खे माँ टेलि पढ़ाईंदी आहियां भाभियूं वगेरह घर ईंदी आहिन टैली सिखी वेंदी आहिन पो उन्हन खे जॉब ऑफर बि कंदी आहियाँ।
जी, जी, त हे वर्क फ्रोम मतिलब होम ही आहे इट मींस जी जी।
वर्क फ्रोम होम कान्हे, जीअं हाण बारन खे कीअं स्किल सिखायबो आ न कंप्यूटर नॉलेज जीअं केंह खे बिल खाता करण अचनि सेल परचेस बिल करणु अचनि। बैंक जा खाता कढण अचनि, खर्चे जी एंट्रियूं, जी एस टी तव्हां ॿुधो हूंदो? हिसाब किताब करणो हूंदो आ बिजनेस में हा, हा त उहो सभु मां सि सेखाईंदी आहियां ॿारनि खे, ॿारनि खे सिखण खां पो ॿारनि खे मां जोब ऑफर कंदी आहियाँ भई जंहिंजे बि अंडर रही कम करणो केंहखे ॾह हज़ार सेलरी मिले कहि खे ॿारां कहिखे पंद्रह हज़ार सैलेरी मिलदी आ। हाणे माँ ई सम्झो मां अमरावती में ॾेढ सॊ ॿारनि खे पढ़ाए चुकी आहिंया
जी, त दीदी तव्हां ऑनलाइन क्लास वठंदा आहियो?
हा, हा ऑनलाइन बि वठंदी आहियां न।
अच्छा छो त मुंहिंजो बेटो जेको आहे न हाणे ट्वैेल्थ कॉमर्स क्लिअर कई त, त उहो जी दीदी उहो हाणे सी एस जी तयारी करे थो हा, जी सी एस जी की हाणे हाणे हुन पी डब्ल्यू त बैच वरितो थए त तो लाइव क्लास सिक्स, नाइन टू थ्री, नाइन टू सिक्स, कंदो आहे जी जी जी, जी लाइव हुनजी जी, जी त हुनजी लाइव क्लासेिस हलदी अथसि त दीदी मां तव्हांखो इहो पुछणु चाहियां थी छा सी एस कोर्स सही आहे?
सीएस कोर्स ॾाढो सुठो अथव मतलबु सेक्रेटरी वारो तव। मतलब की कंपनी सेक्रेटरी त बट छा आहे न दीदी हे लेकिन ॾाडो हार्ड हूंदो आ मतलब पहले फाउंडेशन लेवल ॾाढो ईज़ी हूदो आ।
जी।
पो जेको एक्जीक्यूटिव एकजीक्यूटिव लेवल हूंदो न मॉडल वन मॉडल टू उन में अठ सब्जेक्ट हूंदाआहिंन। जंहिंमें कंपनी लॉ हूंदो आ, कॉस्टिंग हूंदो आ, इकनॉमिक्स हूंदो आ। अकाउंट्स हूंदो आ, शेयर मार्केटिंग, सेबी, हे सभु टॉपिक हूंदा आहिनि। अगरि सभु सामने वारो पर्सन खे पेशंस आहिनि मतलब की कुझ आहे भई हार्डवर्क महिनत करणी आ कुझु न कुझु लाइफ में करिणो आ त उहो सदाईं वञे कोर्स में बट हिन कोर्स में ॾाढा मतलब क्लासेिस बि हलंदियूं आहिनि। और फीस बि ॾाढी सुठी हूंदी थव हिकु चक्कर मतिलबु हे थी वञे न कोर्स हे मतलबु टोटल कोर्स चारि सालनि जो हूंदो आ।
जी जी।
पो ॿ साल इंटर्नशिप करणी पवंदी कंहिंजे अंदरि, पोइ वधि वधि यारहां पंधरा हजार मिलंदा आहिंन वेही करे जहिंजे घर इनतर्नशिप कयी, पोइ हिक चकर पास थी वियसि असां, त पो असांयों ख़ुदि जो हिकु आई डी नंबर मिली वेंदो आ। पो असां कंहिंजे गवर्नर जे अंदरुि कमु करे सघूं ता। अकाउंटेंट के सीओ या ख़ुदि असां ऑफिस बि ओपन करे सघूं ता।
जी जी जी। त, त दीदी हो पढ़ाई में त हाणे उह, ठीकु आयो न। ट्वेल्थ में हूनखे नाइंटी फाइव परसेंट उनखे, मतलबु जी जी जी अ जी जी, उ कॉमर्स उन जी हुयसि, त दीदी मां इहो ई मां उनखे आहे मां, मां करे वठंदंसि, पर मां चयों मासि, बेटा मूंखे ॾाढी ख़ुशी आ बेटा तूं करे वठदे त पर जीअं मां चयो मां चयोम, दीदी खां थोरी ॼाण वठां छा सी एस कोर्स करणु सही आहे न दी
ॾाढो सही आ दीदी ॾाढो बढ़िया कोर्स आ, हिनमें कॉम्पिटीशनस बि ॾाढी खोढ आहिन। और हिनमें ऑपॉर्चुनि ॿी ॾा सुठी सुठी मिलंदी आहिनि, चांसिस ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि। हा, कोई सीओ जी पोजी शन मिली वेंदी आ, कव खे कंपनींज में सीओ जी पोज़ीशनस वॾी डिपार्टमेंट में मिली वेंदी आ। या त हिकु असां वटि अहिड़ो आई डी पोज़ीशन मिली वेंदी आ, जो अॻतले असां पंहिंजो ऑफिस बि ओपन करे सघूं ता। वई सम्झो, लखनि में पो पेमेंट्स मिलंदी आ, पो त मां ख़ुदि सी एस एक्ज़ीक्युटिव थियल आए तं मां, तॾहिं मूंखे ॾाढो हो आ, नॉलेज आ।
जी जी जी दीदी मां अगरि, तव्हां मुंहिंजे मथां हिकु, मतिलबु महिरबानी कंदव अगरि मां तांखें पंहिंजे बेटे सां ॻाल्हवया, न मां अगरि मां चाहियां की न हाणे न, मतिलबु मां कल्ह, या जंहिं महिल, पहिले मां तव्हांखे कॉल कंदस मां चाहींदी आहियां, थोङो तव्हां मुंहिंजे बेटे खे थोङो गाइड कजो
हा हा हले न, भली हिन एप में इ ॻाल्हाए छॾंदासीं त ॾाढो सुठो थी वेंदो, टाइम बि हो थी वेंदो मुंहिंजो हुन में ई, कवर, हा मां सिंधी में ॻाल्हायांस त हले न भईया त त सिंधी में ॻाल्हाईंदो हुन न बाबू, हां, पो तां जंहमेल फ्री थो न, पो तां मूखे मेसेज कर चो, सुभाणे या अॼु में, पो मां भली सिंधी में ॻाल्हाए वठंदीमस, त मुंहिंजो हेभी क थी वेंदो
जी जी, हा हा इहो बि ठीकु आ दीदी, और दीदी तांजीं हा बिल्कुलु बिल्कुलु दीदी, बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा, मेरबानी दीदी तां तमामु ॾाढी सु
ॻाल्हि ई काने, न दीदी छाए हिक ॿे जो कमु आ, ॾिसो हे बि हिकु सुठो एप निकतो आ त माण्हू हिक ॿिए खे पहचाने करे हिक ॿि खां सलाह तो वठे, और हे जीअं हे कोर्स हूंदो न ॿार दीदी मूंखे ख़बर आ, हिन में चञो पैसो ॿि लगंदो आ, और हीन में थोङो सांखे हो ॿि करणी पवंदी आ पेशंस बि रखणा पइंदां आहिन। बस पेशेंस, सबर ओ कोर्स हेएॾो मतलब की दी एॾो वास्ट हो, मतलब की पहले पहले शुरूआत में कीअं थ्रोरज लॻंदो आ, भई सरल आ, सरल आ पोइ जीअं जीअं थोङो अॻिते वधंदा आहियूं न, त पो लॻंदो आ कि, अरे यार फस्टेशन में तां वञु मतलबु की मजबूरी वारो पार्ट लॻंदो आहे हिक टाइम खां पो, पो हिन में न पेरेंट्स जो सपोर्ट बि खपंदो आ, ओ ॿी ॻाल्हि न पंहिंजो बि सबर खप पंदो आ, ओं पेंजीं मेहनतअ मथा पूरो भरोसो, जैं न हिन मेहनत सां करे छॾियईं, ॾींंह राति हिकु करे हिन पढ़ाई खे करे छॾईं, त उहों समझो पो हीरो पा बैक खे पो तन लखन में वो शुरू थी वीया, अड् मां एगॼक्यटीव लेवल करे चुकी आयां। मुंहिंजी कीअं, त मुंहिंजी उमर थी वई हुई, पंजुवीह। त मुंजे घर वारेन खे लॻेनि पो की न भई, शादी करे छॾ, वरी थींदो आहे न भई, एज़ जो बि फ़र्क़ु पइंदो आ। त मांने सीएस एगॼक्यटीव पार करे छॾियो, पो अगर सोचुयुम मां हीते अची करे कंदम लेकि लॻीयो पो कोविड, कोविड लॻी वियो त मुंहिंजो सभबु रहिजी वियो। पोइ माने पंहिंजो हार न मनी, माने पो छा कयो घर वेही करे पढ़ाइण शुरू कयो, टैेली वग़ैरह
जी जी, जी जी, जी, त इहे त मा जी जी जी तमामु दीदी, तव्हांखे मूंखे, ॾाढी ख़ुशी थी, तां सां ॻाल्हाए। करे मां चाहींदस की मुंहिंजो, जी जी, औ मां चाहींदस, मुंहिंजो मतलब बेटो, तव्हां तव्हां वांगुरु। पढ़ाई करे, अगते ख़ुश, ॼी -ॼी दीदी, मां चाहींदस। की हिक गुरू जे रूप में अॼ मूंखे हिकु बेटे जे लाइ को कुछ मिलियो आहे। त मां चाहींदस की, तव्हां बि गुरू थी करे, हुनखे अहिड़ो ज्ञान ॾियो की उ तव्हांजो।
असां बस दुआई पाईंदव असां बारन खे एवाइस ॾंदायूं जेका ॿार ॿ मतब इअं, चयो आहे न दीदी यकीन न कंदो जॉब बि कंदा आहिन या क कहिड़ करियर ते पहुता आहिन न। उहोफ़ोन करे जेमल ॿुधाईंदा आहिन मन खे हेॾी ख़ुशी थींदी आ।
जी, जी, जी, जी।
असाखे फ़ोन ते बि चवंदो आहे न भई दीदी असां हे हे कम थी वयो त मन खे एॾो सुकुन- - सुकुन मिलंदो आ असांखे लगदो आहे भई गुरू भई असांखे लॻंदो भई गुरू असां सभ कम करे छॾियईं। मूंखे त अना ख़ुशी थीदिं आ। दीदी ॼहिंजे पेट ते मतब ख़ुशी थींदी न मतब के कम थो करे हुनखे ॼेकी पहली सैलेरी मिलंदी आ। पो जेकी उहो अलग ई ख़ुशी थीदिं तव ॿार ईंदा आहिन, न ॿार ख़ुशी ख़ुशी ईंदा आहिन मज़- - चवंदा भा दीदी मूंखे पंद्रह हज़ार सैलेरी लॻी आ मूंखे अठ हज़ार सैलेरी लगी आ। हुन लाइ भली सैलरी वधीक आहे। असां लाइ भली घट आहे असां चवंदा आहिन ॿार बि घट था कमाइन, लेकिन ॼैकी पहिरीं ख़ुशी हूंदी आहे न।
दीदी उ जी, जी, जी औ दीदी, मां इहो। मां पुछणु चाहींदस की छा तव्हां सी एस सी ॿारन खे ट्यूशन ॾिनी आहे।
न दीदी मां पहिरियों ॾिनो हुयो टू थाउसंड सिक्सटीन और एटीन में। त हाणे की मूंखे ॾह सालन ॼी या अठ सालन ॼी गैप थी वई आ ओर ॿी ॻाल्हि हाली। फिलहाल न मूंखे डॉक्टर न एॾो स्ट्रेस करण लाइ मना कयो तईं। मां हाली के, टेली विली जी क्लासेस। पढ़ायां थी वग़ैरह लेकी मुंहिंजे हेॾा हसबैंड आहिनि जीअं हाणे कॉमर्स ॼी को क्लासेस थियूं। या सीएस ॼी क्लासिस हाल फिलहाल चए थो भई तूं साल ॿ साल न खण त ब्रेक खण त ॾाढो सुठो तई
जी जी त भईया, जिन खणंदा आहिनि भईया, सी एस जी क्लास वठंदा आहिन।
एक्चु में हे पाण अकाउंटेंट। टम सां ख़ुद जो ऑफिस आहे न त हे त ऑफिस ई काम कंदा आहिनि न। स्टाफ वग़ैरह असांखे आहे हा।
जी, जी,
हा भली क्लासेिस वग़ैरह त जीअं ऑनलाइन तव्हांखे मिली वेंदव अमरावती ईअं कहिड़े ॿि? खैर मा हा ऑनलाइन क्लासस मिली विदंव मा त ताखें सज्ॼैस कदिंमाव। अयोध्या हाणे ॼीअं कहिड़े श कहिड़े साइॾ ईंदो आहे महाराष्ट्र एमपी साइॾ ईंदो आहे न।
अयोध्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में आ दीदी।
न सॉरी मूंखें ॿी हन कनफ्यूॼन पियो थे त हे बोर्ॾ चेंज थिंदो आ। पुछजोसि पंहिंजे बाबूअ खां।
उवो सी ॿीए आई सी एस सी दीदी
हा आइ सी आइसी आ बोर्ड त न उहो त त पोइ अगरि हुन- किथा ॿि पढ़ंदो न दीदी त हुनखे उहो ई एजुकेशन मिलंदुसि। किथां बि पढ़ंदो त, क्यूं आइ सी एस ऐन एॼुकेशन बोर्ड न महाराष्ट्र में ॿि आ त त्हांजे हेॾे एमपी साइड बि हूंदो यूपी साइड ॿि हूंदो हिकु ई हूंदो सभु।
आई सीएसई बोर्ड सा दीदी उन मतिलॿ अञा तक ॼेकी स्टडी कई तई सीबीएसई बोर्ड हूंदा ताॼें यूपी में सी बी एस ई आई सी आईसी एंड यूपी बोर्ड आ।
हा त हेठ जेके तव्हां चओ था न आई सी आईसी ॼेके तव्हां बोर्ड चओ था न दीदी असां महाराष्ट्र में ॿि आहे उहो।
जी जी
खुद हुनमाई तई आ।
ॼी ॼी ॼी तअ
किथां बि कंदो न, त हुन उहो ई मो मिलिंदुस बुक वग़ैरह जेका ॿि हूंदा आहिनि न सी ए जा जेका ॿि हूंदा आहिनि सबजेक्टस वग़ैरा मॉडल उवो किथां बि करे न चाहे ऑनलाइन बि कंदो ऑफलाइन हुंखे उहो ई मिलंदुस, मां उहो थी चवांव
हा मां समझी वियसि ताज़ी, तव्हांजो मतलबु इयो आ की आई सी एस ई जे अकॉर्डिंग ही हु मां सम्झी वयसि दीदी तव्हांजी ॻाल्हि, अच्छा ठी करे ती पर, ठीकु आ दीदी मां चाहींदसि हिकु बार तव्हां हुनखे थोणो सो हिम्मत वधाइंजोसि ठीकु आह दीदी उने अ दीदी उहो फा हाणे सॼो ॾींहुं वीचारो रूम में वेठो हूंदो आ, क्लास कंदो आ खादो पीतो वरी रूम में, खादों पीतो वरी बस हे पी डब्ल्यू को बैच वरितो तईं दीदी हाणें फाउंडेशन ॾींदो न।
हा-हा-हा
त हाणें, मतिलबु अञा हाणें ई मतलबु उनखे ट्वेल्थ क्लिअर कई त त पी डब्ल्यू तो बैच, बैचिस मिलंदा ऐन, फिजिक्स वाला तो।
जी जी जी
जी, त उत फिजिक्स वाला तो बैच व रतो त और उवो ई लाइव क्लासिस, लाइव क्लासिस हलंदी तन।
उवो बि असांजो त लाइव वठंदो आ न।
जी-जी-जी, उवोई उवोई उवोई त लाइव क्लासिस हलंदू तस।
हम्म हम्म हा-हा ख़बर आ न फिजिक्स वाला चआति उवो ऑनलाइन आ न? असां त फिज़िकल वारा ॿि ईय ऐन न ब्रांचिस और ऑनलाइन वारा ॿि आहिनि।
जी जी, जी जी जी उवे।
चार्जिस ॾाढा हूंदस पो दीदी?
हा दीदी पैसो त लॻो आ, पर मां चाहियां थी मुंहिंजो ॿार बस करे
न-न सुठो ई थी वेंदो मुंहिंजी दुआ तव सही में, हर साल में निकिरी वेंदो कोई गैप ई न थींदुसि।
जी त दीदी, जीअं फाउंडेशन क्लिअर करण खां पोइ वरी ॿियो मतलबु जेको ॿुधायो था न तहां।
एक्जीक्यूटिव।
एक्ज़ीक्यूटिव, त ठीकु आ दीदी मा उहो ॿि करे वठे त ॾाढो सुठो।
हा, हुन में ॿ ग्रूप ऐन, ग्रूप वन, ग्रूप टू, हुन खां पो वरी जेका एक्जीक्यूटिव टू लेवल हूंदो आहे हुन में त ट्रे ग्रुप हूंदा आहिनि मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री, उनहि में त ॿारहां सब्जेक्ट हूंदा आहिनि, त उहो ई आ ना त पहिरिं पहिरिं शुरुआत हुन में कि करे वेंदा आहिनि ॿार त हुन में किअं असां खे सपोर्ट ॿारनि हिअ करणो पवंदो आ की थोड़ो-थोड़ो टाइम ॿार खे ॿाहिरि वठी वञिजे। ॿार खे थोड़ो फ्री छॾे छॾजे भई जेंह्जी छा अथसि उहो करे भली, जॾहिं बि तव्हां खे लॻेव थो न ॿार बसि डिप्रेशन वने थो ॿार डिप्रेशन में, हुन खां तुरंत ॿार खां कढी छॾजे भई बेटा वॾी ॻाल्हि काने छॾे छॾु- छॾे छॾु अॼु त ॾिसो दीदी कीअं आहे न ॿार ॾाढा फ्रस्ट्रेशन में अची कुझु बि ग़लति कदमु था खणी छॾनि, हा बस थोड़ो बस तव्हां खे जॾहिं बि लॻेव न ॿार सां ॻाल्हायोसि, थोड़ो संडे जो चओसि मूंखे ॿ घंटा टाइम ॾे, घंटो पो उन खां तव्हां पढ़ाईअ जे बारे में न पुछियोस। हुन जी लाइफ जे बारे में पुछियोसि, तोखे लाइफ में अॻिेथे कीअं करणो अथई, छा करणो अथई, तोखे कॾहिं बि लॻई त बि तोखे छ अथई त छॾणो थई त छॾे छॾजांइ कोर्स लेकिन पंहिंजे मथां पंहिंजे शरीर जे मथां न खणजाए, पंहिंजे माइंड जे मथां न खणजाए की पपा ने पैसा लॻाया अथईं या मम्मी ने पैसा लॻाया अथनि
जी, जी, जी
जे मथां पूरो खणी छॾन था ऊओ
जी, जी, जी